हेलो हेलो
हँ, की हाल चाल?
ठीक छै, अहाँ कहियौ?
हमरो ठीक छै। और, की सभ भऽ रहल छै?
आओर सभ बढिया। नहि किछ एखन बाबू के देखै छलियै।
हँ
आओर अहाँ की करै छी?
बस किछु नहि हमहुँ बौआ सभ लागल छियै बंकी अहाँं जे कहने छी? छलियै कि, अहाँ जेबै यात्रा पर? तऽ गेल छलियै कि नहि यात्रा पर, गर्मी छुट्टीमे?
कऽ, गर्मी छुट्टीमे हमहुँ गेल छलहुँ हे, जनकपुर।
ओ तऽ केहन रहल?
बहुत बढ़िआँ? बहुत सुन्दर, ओतऽ सभ किछु देखेवला छै, एकदम माता जानकीजीके।
हँ
त गेलउ हमसब घुमलहुं हम सब परिवार गेल छलउ हे
हँ हँ
बढ़िया जेना अपन सब किछ घुमि फिर कऽ सब किछ देखलउ आ फेर एलउ गर्मी छुट्टी मे सएहसभ अहाँ कतहु गेलउ कि ने हँ हँ जनकेपुर गेल छी अहाँ कतउ गेलउ की नै
हँ हँ हमहूँसभ एहि बेेरके गर्मी छुट्टीमे अहाँके गेल छलउ ऊंटी बंगलोर के ऊटी जे अय हँ हँ ओ ते ओते गेल छलउ घूमेय ले ठंडा जगह छै बड नीक जगह छै
अच्छा
हँ से बड्ड बड्ड नीक लागल ओतय जा कऽ
आउ हमरो सबके जन पुर मे खूब मोन लागल जानकी जी के विवाह भेल छनि से ओ जे धनुष उठेने छथिन हाथ से से सब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सब छै ओतऽ देखे वला छै एकदम
हँ हँ तऽ एक दिन मे भऽ जाइ छै घूमल
हँ एक दू दिन हमसभ रहि जाइ छीयै ओते रूम तूम लऽ कऽ अपन रहि गेलउ दू तीन दिन बढ़िआं जेना घुमलउ आ तइके बाद फेर एलउ अपन घर
ओ तहन तऽ बढ़िया है तहन तऽ खूब नीक लागल ऐ
हँ हँ खूब नीक बहुत नीक नीक चीजसभ छै धनुष तोड़ने छथिन से विवाह जे भेल छनि से बहुत बड़ बढ़िया बढ़ियां चीज सब छै जानकीजी जे धनुष उठेने छथिन से
हँ हँ हम हमूँ जे गेल छलहुँ अहाँके ऊंटी तऽ ओतय बड़ नीक चीज सब छै ओतय अहाँके अथी झील झील अय बहुत सुंन्दर सुंदर तइके बाद अहाँके एकटा दूटा बेटा कऽ कऽ अथि छै पहाड़ सभसँ ऊँच पहाड़ ओतके औनाहितो ऊंटी जे अहा के सबस ऊंच पहाड़ छै मानल जाइया आ भारत के हँ हँ तऽ हमसभ गेल छलउ अहाँके बाइ कारे गेल छलउ तऽ हजबैंड हग हँ हँ हसबेंडे ड्राइविंग केने छलखिन तऽ सब आदमी हमसभ बाइ कारे गेल छलउ बड नीक लागल बड नीक लागल आ मेन की छै कि ठंडा जगह छै तऽ ठंडा जगह तऽ अपना सबके नीके लागेया पहाड़ हमर बहुत पसन्दीदा जगह अय
ओ तब तऽ खूब मोन लागल हैत अहाँके
हँ हँ खूब मोन लागल तैइके बाद ओतय से खूब स्वेटर सब अनलौं खूब नीक नीक ओत स्वेटर बिकाइ छै ऊंटी
अच्छा
बहुत सुंदर सुंदर जेजे वेराइटी अहाँके कतौ नै भेटत तेहन तेहन खूब सुन्दर हँ स्वेटरे मार्केट सब छै बहुत सारा ओतऽ
ह तब तऽ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ला जैत खूब सब अपन पूरा फैमिली गेलउ बढ़िया से इन्जॉय करू
हँ हँ नहि तऽ बच्चो सबके कनि ब्रेकके जरूरत होइ छै ने पढ़ाइ लिखाइके बाद कनि गर्मी छुट्टी मे अपनो सबके जरूरत अय ने अपनो सब एके काज करैत करैत अ थाइक जाइ छी तऽ होइया कि कनि ब्रेक लऽ ली
रहै छै कि मतलब कतौ कतौ जाउ घूमू यात्रा पर बढ़िया बढ़िया जगह जाउ बहुत मजा आबे छै छु ट्टी मे तऽ इहे होइते छै हमहुँ सब अपन जे बेर छुट्टी भेल कहियो कतहु कतहु
हँ हँ नइ नइ नइ ठीक करै छी जेनाइ बहुत जरूरी छै एहि दुआरे जे आदमी के मूड फ्रेश भेनाइ बहुत जरुरी तहने मोन लागत कोनो काज मे ने तऽ अहाँ सब केना गेल छलियै जनकपुर
हमसब गेल छले ट्रेन से
तऽ ट्रेन से कते समय लागल अहाँ सबके
ट्रेन से हमस बैठलहुं एतए अपन मधुबनी मे और फेर की कहै छै एक दिनमे अगिला दिन पहुँच गेलहुँ राइतमे बैठलहुँ और सुबहमे पहुँच गेलहुँ '
हँ त जनकपुर जे छै से एक बेर हमहुँ सब अहाँके गेल छी तऽ अहाँके हम सब एक बेर की कहै छै आयल छलिये बिहार तऽ कारे से आयल छलिये बुझलिये तीन दिन लागल। चैल बैंगलोरसँ तऽ हमस कारे सँ ऐल छलौं त मधुबनीये सँ हम सब गेल छलौं कार से ल पहुँच गेल हेब हमसब एहि दुआरे जे ओ सब टोल नाका पर रोइक दै छै ने अहाँ के अथि देखब परै छै डॉक्यूमेंट सब देखब परै छै वेरीफाई करऽ पड़े छै तखने ओ ओ वैलिडिटी ओकर रहै छै चौबीसे घंटा तक तऽ अहाँ मतलब तुरन्त। निकैल जाउ ओतऽसँ चौबीस घंटा ने शायद बारहे घंटा तक तऽ ओ हमरा सबके कहलक कि तुरन्त। कऽ क विजिट कऽ के जे अपन कार शायद लऽ के जाइ छै निजी कार। तऽ ओकरा सब लए तऽ हम सब तहन बुझियौ की बारहे घंटा के अंदर हमहूँ सब जनक पुर देख क ओहै जे अहाँ के कहलियै सीता माता के अथी मंदिर रामजानकीके मंदिर कत विवाह भेल छलैन धनुष हुनकर जे तोड़ने छलखिन स सब देख क ह ह ठीके कहली। फुल्लोरी जे होइया अपना सब में मधुश्रावणी में से बला हँ ठीके कहलियै सेहो देखने छलियै। सेहो देखने छलियै हँ हँ तऽ हमसब फेर बुझियौ अहाँके तऽ अहाँ सब कतऽ कत गेलियै सब जगह देखलियै ओत जा क? जगह छैय।
हमसब ओतय गेलियै घुमलियै इएह सब जगह जे बतेलहुँ जे धनुष तोड़ने छथिन से महल
हँ हँ
जे भेल छैन से मंडप सब छैय सब किछ बनल छैय फुल लोढ़ी के फेर धनुष तोड़लखिन जानकी जी जे मतलब जे धनुष
आ ओ पाथरो शायद छलै ने अथी की कहे छैय ओ जे पाथर की एकटा पाथर छल नहि ध्यान ह हमरा हँ हँ हँ ओहो
हँ हँ ओहो हँ ओहो सब सब किछ छैय बहुत सुन्दर छैय। और पहिले तऽ ई छलै कि मतलब ओतेक बढ़िआँ नहि छलै मन्दिर आब बहुत बढ़िआँ बैन गेल छैय सभ किछ।
हँ हँ से अहाँ सही कहलियै कनि कनि बदैल गेल छैय बहुत किछ।
हँ खूब सुन्दर अब लागै छैय। देखे मे बहुत लोग जब छुट्टी होइ छैय गर्मी छुट्टी तब बहुत लोग आबै छैय ओत घुम लए। खूब खूब यात्रा पर बहुत आदमी आयत आ सब केओ मिलके अपन फैमिली के साथे आयल बढ़िया जगह छैय सब घुम सबकिछु देखलक नीक लागल।
कनी अपना सबके नजदीको परैया नेपाल। भारतसे नजदीको छैय ताहि दुआरे लोकके पसन्दीदा जगह छैय आप अपन सबके मेन ओ प्रथा जे अगर बुझे के अय तऽ मेन हमरा सबके जेयबाक चाही जनक देखेला कि केना सीता मा के ह वरमाला केना भेल छे छलै केना धनुष तोड़लखिन ई सब देखनाइ जरूरी छैय। लेकिन हम ई कहब जे अहूँ सब औंटी जरूर घूमब बहुत नीक जगह छैय। कखनो एम्हर आयब बेंगलोर दिस तऽ एतयसे नजदीके छैय। त बड्ड मोन लागतअहाँके बड्ड निक झील झील सबमें अहाँके के बटिंगो होइया बोटिंग अगर अहाँके पसन्द हुए तऽ बड मोन लागत झीलमे बोट पर बैसेमे।
तब तऽ बहुत सुन्दर जगह छै छुट्टी मिलतै आब गर्मी छुट्टी तऽ एबै देखू
स्वेटर सब कीन सके छी खरीदारी क सकै छी आ खूब सुन्दर सुंन्दर अहाँ के गाजर भेटत छोटका गाजर जे मीट मीट जइड़े लागल हँ हँ झरे लागल गाजर सब भेटल से खूब नीक लागे छै
अच्छा
हँ हँ
तब त बहुत बढ़िया जह छै
हँ जरूर जरूर हम हमसभ अथि कार से गेल छलहुँ तऽ हमरा सबके कनि बुझियौ की नओ दस घंटा मे बुझियौ पहुँचल छलियै तऽ एक दिन तऽ बुझियौ पूरा लागि गेल उएह मे पहुँचैत पहुँचैत आ बीच मे खेलहुँ पीलहुँ आ तइके बाद अहाँके रुकलहुं तऽ एक दिन तऽ किछु नहि घुमि पेलहुँ दोसर दिन लगभग तीन दिन मे अहाँके घूम लेबै त एहन जगह छै
अच्छा और हमस तऽ एक बेर गर्मी छुट्टी में एक जगह औरो गेल छ मिथिला हाट हमरा सबके नजदीके मे पड़े छै मिथिला हाट ओत हमस गेल छी हँ बहुत नीक जगह छै बहुत नीक जगह ओतऽ भनसा घर छै मतलब जेना चूल्हा पर हमरा सबके खाना बनैया ने तेन्ते ओतऽ बना कऽ दै छै
हँ हँ हँ ठीके कहलियौ
वानंसागर मे चूल्हा के खाना सब मतलब चूल्हा पर जे जे छै से खाना सभ बना कऽ देत और बहुत बढ़िया छै पूरा बीच मे पानी वाला पूरा समनदर जेना छै और चारू साइ दुकान सब बहुत मस्त मस्त सामान सब सेहो बिकाइत रहै छै बहुत किच ले वला रहै छै खााय ल मतलब जेनाकि आब चावलके रोटी जे बनबैत छी अपनासब ओर अथीक के मकई के रोटी हँ ई सब साग
हँ
और इएह सब मतलब जे होइया अपना सबके से सब
हँ हँ जे अपन सभके मेन भोजन होइ छै उम्हरके सेवाला अच्छा हमरा केओ गोटे कहने छलखिन कि ओतय एकटा महाराजो थाली होइत छै जहिमे अथि की कहे छै अहाँ के बहुत किछ रहे छै मकई के रोटी बाजरा के रोटी इ अथि तकर बाद अथी अथी सुनने छियै करिका आटा जे होइय
हँ हँ ओ मड़ुआ किछ मड़ुआ हँ मड़ुआके रोटी ह सेहो मिलैत छै सबकिछ मिलै छै
ह देखने छियै सब आ सुनने छियै हुनका सब हमर सबके जेठानी छथिन बतेने छलथिन क बड नीक जगह छै बड
छुट्टी भेल ने तऽ गेलहुं ओतऽ कियकि ओ बहुत नीक जगह छै घूमे मे और सब केओ अपन फैमिली मिल के जाउ ओतता के खाना एते मस्त एते टेस्टी रहे एते स्वादिष्ट बता नहि सकै छी आओर अपन हाथ से बनायल खान के खीर एते सब मिले छै एते नीक रहै छै
हँ हँ
सभ मिल कऽ जाउ अपन खूब घूमू फिरू त बाद चलि आउ हँ सबकिछ बहुत नीक बहुत नीक सब किछु बैसेयो के व्यवस्था छै और पूरा घूम उच बच्चो सबके लेल ठीक छै बच्चो सब अपन घुम सकैया बच्चा सबके तऽ चाहबे कर हँ हँ हँ होइ छै हमहुँ सब गेल छलहुँ हेँ तऽ अपन केलहु हँ हँ उएहमे
तहन तऽ ठीके सुनलियै ह आ तकर बाद इो कने ओतऽ शायद एकटा ट्रेनो गाड़ी चलइ छै जे बचा त सबल
बच्चा सब के लेल कहलहु ने बच्चा सब के खूब बढ़ियां से इन्जॉय करे छै ब चो सब खूब नीक जेना इन्जॉय केलक अपन बच्चो सब के ट्रेन पर अपन बैस कऽ फेर ओ घुमा देलक
चलू कोनो नहि हमहुँ सब गर्मी छुट्टी में जहन एबै उम्हर तऽ जरूर जेबै सुनने बड छियै बड नाम सुनने छियै मिथिला हाट
हँ ठीक छै आयब बहुत नीक जगह छै
ह सुनल सुनलहु हैं की अथि की कहै छै अथि एकटा वाटरो पार्क फुल गेल पइन के
हँ वाटर पार्क हँ शायद दरभंगा मे या कछ कतहु सुनलियै हमँ
दरभंगा मे सुनना
लेकिन हमसभ गेलहुं हे ने गेलहुँ हे नहि सोचलियै हए कि जेबै बहुत नीक जगह हेतै
हँ नीक लागत ओहि पार्क में पइन वाला झूला सब रहै छै ओहिमे
ह
स्लाइडर जकरा कहल जाइ छै तऽ ओहिमे पाइन मे आ लोक स्लाइड केलक बड नीक लागत बौआके बड्ड नीक लागत बौआ सभके लऽ कऽ जेबै तऽ ओकरा सबके नीक लागत लेकिन हम तऽ ई कहब क कि गर्मी छुट्टी में हर बेर कतौ ने कतहु प्लान बनाबी आदमी के अ जरूरी छै घुमनाइ घूमनाइ बहुत जरूरी छै हँ हँ घुमनाइ जरूरी छै
चाही यात्रा पर सब फैमिली मिल क अपन जाउ बढ़िया से घूम फिर ओ फेर आबि जाउ गर्मी छुट्टी तऽएह ल फेर बच्चो सब केके लेल ठीक रहै छै ओकरो सबके
हँ पढ़ेत पढ़ैत बच्चो सबथ भऽ जाइ छै ने ओकरो सभके तऽ जरूरी छै ने कि कतहु कतहु लऽ जइयौ
हँ तऽ ओकरो सब के अपन घूमे के मिल गेल मौका बढ़िया रहल
सही बात छै हँ हँ
हू
तऽ हमहूँसब सएह सोचलियै आ अगिलो बेरके सोचि कखनेसँ रखने छियै कि अगिला बेर ओतय जेबै जेब आब देखियौ अगलाा बेर केम्हर जाय छियैह इम्हरे अहाँ सोमनाथ सब छै सोमनाथ द्वारकाधी अथी मोन होइया कि सोमनाथ सबके एकबेर की कहै छै घूम केऽ अबिये
हँ आब गर्मी छुट्टी हैतत ने तऽ चल जायब बढ़ियां जब नजदीक मे छै
हँ हँ हँ ओ अहाँ के अथी में है बड़ोदरा बड़ोदरा जगह सब ने छै सोमनाथ व एकाधीश अपन भोलेनाथ के हूं बड़ नीक छै हँ सोचे छियै एक बेेर उम्हरो भ एबै
हँ बढ़िया रहत घूमि लेब तऽ और जेबाके चाही गर्मी छुट्टी में तऽ जेयबाक चाही घुमै लए बढ़िआं रहै छै सब अपन छुट्टी भेल य त ओकर तो कुछ ते फायदा उठाउ सब मिल कऽ जाउ घुमू फिरु
हँ हँ जरूरी छै
बढ़िया छै सब हमहुँ सब जाइते रहै छी छुट्टी भेल तऽ हमहुं सब गेलों कतौ कतौ घुमलो आ फेर आगा गर्मी छुट होयत तऽ सोंचबै किछु कतौ जायब फेर घुमय लए